कि हाल अछि हँ हमरो ठीक है
भऽ गेलै खाना-पीना?
नहि खाना-पीना एखन नहि भेलैए, नहा कऽ नाास्ता कऽ कऽ
अच्छा। अखन तक नहेलियै नहि?
नहि, लेट भऽ गेलै आइ कनि। अहाँके भऽ गेल?
हँ भऽ गेल, अखने खेलियै
अच्छा की सब बनेने रहौँ?
भात, दायल, सब्जी, चरौड़ी, पापड़ सभ छलय
अच्छा-अच्छा, आओर बौआ सभ ठीक छथि, कएटा बौआ छैथ
एकिटा बौआ छै
अच्छा एकेटा बौआ छैथ। अहाँके गाँव केतऽ भेल?
हमर गाँव चिताही, मधुबनी लग
अच्छा अच्छा अच्छा, हमर मधुबनीए लगय अछि सरहदसाहपुर पण्डौल लग
अच्छा
हँ आओर सासुर कतऽ छै? हँ हँ हमरो तीन टा बौआ छथि हमर
सासुर तऽ हमर ऊं से एतै चीताई नैहर छै ओतऽ जनकपुर
अच्छा जनकपुर
हूँ
हँ आओर सब बताबू
सब ठीक। बौआ तीन साल के छै?
बस तीन सालके छै। एखन इसकुल सब नय ने जाइत हेतै?
नय आब तूइसन जाइ छै धिया पुता साथे भेज दै छी, कनि बैसऽ के आदत बन तऽ घर मे परेशान करैत रहेै छै। तऽ कहै छै चलि जाइ, दू तीन घंटा रहि जाइ छै
हँ हँ
आ भरि दिन तऽ घरेमे। आ धीरे-धीरे आदत लगतै तऽ जाय लगतै
हँ एखन छोट बच्चाके कनी दिक्कत भऽ जाइ छै ने चलू, कतऽ रहै छियै अहाँ? हम्मर बौआ एगो अछि अहाँके तेरह साल के बड़की बुच्ची आओर बीच छोट वाली अछि अहाँके दस साल के आओर बौआ तीन साल के के अछि साढ़े तीन साल के बौआ अय
वअच्छा सब पढ़ाइ करै छै ने?
हँ हँ पढ़ाइ करैये सब
कतय रहै छियै आहाँ
हम चीताइ गाँवमे
अच्छा गाँवेमे रहै छी
हुँ गाँवमे रहै छै अखन माँ बाबूके तबियत एखन खराब रहै छै न जादा काल तऽ ओहिले माँ कहल किन एखन गाँवमे रहि जाउ बादमे बाहर चलि जैब एखन बौआ छोट भी छै
हँ हँ अच्छा आओर सब बताबू
सब ठीक छै अहाँके कथी सब खाना भेलै हमर हसबैंड अख बाहर छलखिन हेँ बहुते दिनसँ मुम्बई दिस आ बादमे तबियत खराब भऽ गेलनि हुनका डेंगू भऽ गेल छलखिन डेंगू भऽ गेल छलै आ ओकर बाद दबाइ पानि दरभङ्गासँ चललैय आब एखन ठीक छथिन
अच्छा अच्छा एखन गाँवेमे छथि ने
हँ गाँवमे छथिन कहलखिन एखन धान पान के टाइम छै न तऽ खेतसभ छै तऽ धान तानसभ रोपि कऽ
हँ हँ हँ बढ़ियाँ छनि सीजन मे चलि आउ फेर चलि जाउ
हुँ उनका कहलखिन की बाहर बरिया बाहर जाइ छलखिन तऽ बहरिया खाना दुआरे होइ छै बहरिया खाना खाइ छलखिन हे
ह तही सब होइ छै ने ई डेंगू सब जे छै ने बाहरियएके मेन
हुॅं बाहर खाना खाइ छलखीन‌ ओहि लए फिर हमर भाय दू भााय छथिन ई छोट
अच्छा अच्छा अच्छा छोट छी अहाँ आब गर्मी केहन अछि
गर्मी तऽ पूछू नै बहुत
तऽ नै गाँवमे तैओ राहत रहैत छै हमहूँ गाँवसँ एबे केलहुँ हॅं तऽ कनि तऽ राहत छलै
गाँवमे नहि पैन तैन पड़ैत रहै छै तऽ कनि ठण्डा होइ छै आओर गाँव घरमे तऽ आ फिर गर्मी एहन कऽ देने छै से कुछ कहू ने सभके तबियत खराब भऽ जाइ छै हबो नै बैत रहे छै एगो लाइन तऽ गाँं घर मे बुइझते छी लाइन रहितो नै रहे छै
हँ हँ बहुत दिक्कत भ जै छै
हुॅं सब ठीक छै अहाँ कथी सब बनेलियै खाना
हम बनेलहुँ ह रोटी अओर एक कञ्चनके सब्जी बनेलियै कनि चावल बनेबै लेटसँ आइ बुच्ची सब स्कूल नै गेले कनी तबियत हमरे खराब भऽ गेल छलै तै दुआरे
कथी भगेल छला सर्दी बुखार अचछाखन अखन बुखारे के टाइम छै
हँ हँ तऽ ओहि दुआरे सुबहमे उइठिे नै पेलियै ओसभ छओ पन्द्रहमे निकैल जाइ छै
हुॅं
इसकुलके लेल दुनू बहिन
हूँ
ताहि दुआरेइ हमरा उइठे नै उठले नै भेलै तऽ नै जा पेलै हम दिल्ली मे रहै छी
अच्छा हमरा भी एक बेर दिल्ली घूमे के मन सब कहै छै दिल्ली मे ओ इंडिया गेट सेह हमर हॅं हमर हमर हसबैंड गेल छलखिन एलखिन है तऽ कहलखिन कि हमरा के अहाँके लऽ जेबै फेर तबियत खराब भऽ गेलेन हुनका त कहल हुं तऽ कहल तऽ कहलखिन कि कोनो बात नै तबियत ठीक भऽ जेतै हमरा तऽ बौआ साथे जेएब साथे
हाँ हाँ हाँ ऐब घुमैय लऽ त कॉल करब इहे नंबर ‌ छी हमर हाँ हाँ जहिया जखन इच्छा हुए
हुॅं
एल छलेत एगो फ्रेंड हमर मुम्बई स
हुॅं
ओ अहाँके ओतय के छै बसौली के ओ एल छलखिन घुइम फिर ‌कऽ गेलखिन हन
अच्छा
हूं वएह सब जगह छै कनि घूमेय वाला और मंदिर सब छथिन कैलकाजीमे फेर लोटस टेम्पल पर। हमरा फैमिली रहे छथिन नै माँ हमर साास ससुर गाँव मे रहै छैकियाक तऽ ससुर हमर पंडित छथिन तऽ ओ गांवेंमेमे रहै यह त छथिन हाँ बहुत पैघ छथिन जतेक होइए पूजा पाठ लाइन में मे जे भी किछु होइए शादी बियाह दि प्रवेश जतेक भी होइया सभटा करै छि और हमसभ रहैत छिय बाहर
हूं
तीन भाइ छथिन अपने छोट हमहू छीयै सब संग घर में जाय
कैभाइ छथिन
तीन भाइ छथिन तऽ सभसँ छोट हम छी आऔर दूटा ननैदछाथि
बियाह भ गेल ननैद सबके ननैदसब
हाँ दुनू ननैदके हमरा बियाह स पहिले भऽ गेल छानि
अच्छा
हूं हांँ
बौआ सब बहुत परेशानकरैत हैत
न ईओ दुनू तऽ पैघ भऽ गेल छै लैने छोटका करै छै छोटके कनि परेशान करै छै
हूं छोट छै ने र छोट में बच्चा बड परेशान करैतेछै
बहुत बहुत इसभ अपना मोन केरहैत छैय न
हूं हमर तऽ आओर कोइ पहुंच फिरनहि देतबैतऽ नीचे में सु ईहत रहैत छैय बहुत परेशान करैत रहे छैय
तहाँ तरैत हेतैय
हूं
ह
दिल्लीदिस गर्मी छैय की ठंडा मौसम छैय दिल्ली दिस कहि छलखिन मां सेबहुत गर्मी दछै
बहुत गर्मी छै एम्हर
हूँ
हदसँ जा्यदा गर्मी छैय
ह अखैन गर्मीके टाइम छै न
हँ आव बारिश भेल छलैयअहाँके तऽ कनी ठंडा मौसम एहन भऽ गेल रहै जेसब चद्दर ओढल लागल रहैय पंखे पर मेआओर एखन तऽ कूलरो नहि सुनैत छैय तते गर्मी फेर बढ़ि गेलैएा ये जे
गर्मी फिर बढ़ि गेल, गाँव घरमे ओनेसे जखन धान रोपनी छै तऽ अखन पानी नहीं पड़तै आ जखन धान रोपजेतै तखनपानीपड़तैय
गाँवके गहूँम बेरमे देखने रहियै हाल, केहन भऽ गेल रहय
हू
लास्टमे जाकऽ बारिश भऽ कऽ सभटा गहूँम के सुता देलकैय
अच्छा ऽ
ततेक पायन बिहार सभ नैय भऽ गैल छलैया।
हू।
परेशान भऽ गेल छलै यैह लैल।
नैय।
आओर सब बताउ? अहाँ नैय जाइ छी गाँव सब घुमयल जनकपुर मे तऽ बहुत।
गैल छलै, एहि बेर हमर पापा के तबियत खराब भ भऽ गैल छलै नै बहुते।
हा।
तऽ गैल छलियै। तऽ पापा के एडमिट केने छलखिन हँ ओ तऽ हॉस्पिटल मे हमर भैया।
हा हा
तऽ गेल छलियै तऽ ओहि कनि कहो कमज बूढ़ शरीर भऽ गेल छैय तऽ कमजोर। खाइ पिये में ध्यान नैय दै छथिन।
हँ ओह भऽ जाइ छैय नैय। बूढ़ भेलाके बाद लोक अपन शरीर के। खयाल केनाय छोड़ दैय छथिन। त दि। क्कत भऽ जाइ छैय। बौआ की करै छैथ?
की आअ
कह लउ बौ बौआ की करै छैथ?
बौआ सुतल छै बौआ। नहा सोना दैय छियै नैय तऽ एक घण्टा आरामसँ सुत रहै छैया।
अच्छा अच्छा अच्छा।
कहियो आएब हमरा सबके गाँव दिस घूमऽ।
हँ हँ एबे एबै गाँव एबे ने तइ बैर, अरे जनकपुर जाय के लेल कए बैर हमस सोचे छी। लेकिन छोट बच्चा लग कऽ न बहुत दिक्कत।
जनकपुर तऽ हमरा घर छैय, हमरा घर से कनि कहु ने आधा घंटा दूरी मे छैय। बहुत मंदिर तन्दिर जानकी मंदिर भऽ गेलै धनु। हां, सब घुम नैनैछैय बहुत नीक छैय।
हूं हूं हमर ओ चाची सब गेल छलखिन। फोटो सब लगेने रहथिन तऽ देखने रहिये, बहुत नीक लाग इ छलै ‌
से जानकी मन्दिर घूमऽ में बहुत दूर-दूर के आदमी सब घूम ल आबै छैय।
हूं हूं बहुत नीक लागैत रहै।
हू
हमहुँ सभ कए बैर सोचलियै, देखै छियै एक बैर जेबै लेकिन।
ह अखन छोट बच्चा सब लऽ क नैय होइत रहै छैय बड परेशान भऽ जाइ छि।
परेशान करैत रहत छोट बच्चा।
हूं एगो गर्मी मे तऽ आरो कि नै।
हाँ हूं हूं
गर्मी मे हे कनैत रहल गर्मीसँ, ठंडा मे ठंडा स कनैत रहल।
बहुत दिक्कत भऽ जाइ छैय। एतऽ ततेक गर्मी एखन भऽ गैल छैय दू तीन दिन से परेशान भेलय लोक।
अखन तऽ बारह बजम छैय अखन तक खाना आर खियेलयै न ई तऽ भूख नैय लागल छैय।
नैय आदत भऽ गेल अछि ने हमरा रोज काम बुच्ची सभ चैल जाइत छलैय। तब फेरो काम करैत करैत बारह एक बाजिये जाय छैय।
अच्छाऽ।
तहन फेर नहेलो धोवेलो मम्मी मम्मीइ। कनि टाइम लाइग जाय छै
हुँ बच्चा सब छोट बच्चा सब ओय सँ अकेला छी नऽ अहाँ तऽ नय होइत रहै
की कहलियै
अकेला छी नऽ अहाँ तऽ नय ओरियातइ रहै छै सब चीज बच्चा खाय मे हुँ पहुचबै अखैन आही साथे की
अएऽ
हजबेन अहाँकेँ अहि साथे की मतलब
नय साथे - साथे रहै छियै ओ काम करै छथिन नऽ एत्तै दिल्लीये मे
हुँ
ओमने पाइन ताइन केँ सुविधा कहै छै बहुत खराब छै
आओर सब ठीक अछि
हुँ सब ठीक छै
अच्छऽ ठीक छै तऽ
ठीक
ठीक छै राधे राधे